हेलो की हाल छै
ठीक छै अहाँके की हाल छै
ह हम तऽ कहिली कि हमरो हाल चाल ठीके छै अहाँके की हाल छै अहा कनि बिगरमी पड़ै छै कि नहि पड़ै छै
हमरा कने तऽ बड गर्मी पड़ै छै की कहू वहाँ से एते गर्मी है न सिलइटो कट जाइ है
हँ हमर तऽ खाना पीना भऽ गेल अहाँके क ा पीना भऽ गेल अहाँ की की खैलियै खाना पीना मे
हँ हमर खाना अपना तऽ भऽ गेल आइ तऽ हम नाश्ता नहि कयली हे आइ तऽ हम भात दालि इएहसभ खयली हे पकौड़ी अहाँके भात बनाबय आबै छै की जीरा राइस
अहाँ की कहली अहाँ फेरसँ कहब नहि हमरा तऽ नहि आबले बनाबे अहाँ की आबै ले
नहि हमरा तऽ नहि आबै छै लेकिन हमर मम्मीके आबै छै बनाब
ह्म
आओर सब बतैयए
आओर सब ठीके छै अहाँके की प्लान छै ई गर्मीे छुट्टी मे कहाँ कहाँ जायके बाब
हम तऽ अपन गाँव आब आयल छी की कहू गाँवमे अयलासँ तऽ सभ नीके लागैत छै ने तनि गाछ वृक्षके देखयमे बड नीक लागैत छै अाँ अपन सुनैयौ ने अहाँके कहाँ जाइके विचार छै गर्मीमे
हम तऽ सोचे छ कि ईस्वर हम अपन नानी घड़ी ह लेी क हया से नहि गेल छी हम अपना नानी कने लगभग उह दस साल से हम अपना नानी कने नहि गेल छी जब हम दू सालके रहलली तऽ एके बार अपन नानी के घरे गेल अली आब तऽ हम कहिया से अपन नानी घरे नहि जाय छै तऽ सोचे छै ई गर्मी के छुट्टी में चलि जयती
से तऽ अहाँ सहिए कहै छी हमरो नानीसभ गेलनि ह बड़ दिन भऽ गेल हए की कहू अहाँसँ आ अहाँके की की खानामे पसन्द छै अहाँके आमके जूस पसन्द छै खानामे
हँ हमरा तऽ आमके जूस बड़ नीक लागैत छै अहाँके नीक लगैत छै
ब्ड़ड नीक लागै छै तब अहाँके घर परिवार ईसभ ठीक छै
घर परिवार मे तऽ सब ठीके छै
आओर सभ बतैयौ अहाँके लीची पसन्द छै
अहाँ की कही अहाँ फेरो सिकब हम
अहाँके लीची पसन्द छै
हँ हमरा तऽ लीची बड़ नीक लागै छै खाायमे अहाँके लीची पसन्द छै
हँ हमराो बडड़ नीक लागैत छै लीची खाइमे आओरसभ बतैयौ अहाँके आइसक्रीम पसन्द छै
आइसक्रीम तऽ हमरा बड़ नीक लागै छै आ सभसँ अच्छा हमरा बटर आइसक्रीम लागैए अहाँके कोन आइसक्रीम सभसँ नीक लागए
हमरो से बटरे आइसक्रीम नीक लागैत छै की कहू ई गाँवमे ने ओतेक नहि अबैत छै आइस बे छै अहाँ तऽ अहाँ कनि तऽ आबै एलै ने आबऽ तऽ होइ आइसक्रीम बेच
हँ हम तऽ कहयली कि हम शहरमे रहेली आ हमर नानीके घर गाँवमे पड़य लए तऽ शहरमे तऽ डेली डेली हम आइसक्रीम डेली खयली अहाँ अयती हमरा कनि त घूमि लेती गर्मीके छुटियामे
हँ अहाँके विचार तऽ बड्ड नीक छै अच्छा हमरा टाइम मिली ने तऽ हम जरूर आयब अहाँके केरा केना लगै छै खायमे अहाँ कने तऽ सुनै छी कि बड्ड केरा फड़ै छै
ह ई तऽ अहाँ बिलकुल सही से कहली हमर पास केला के पेड़ छै तऽ हमर दादाजी डेली डेली काँच के ल काट के लाबे ला आ ओकरा एगो चट्टी के भोरे मे पाकी ले रख देवेला आ जे पक जायले तहनी खूबे खायली कल्हे हमरा घरे कम से कम उहे एक दू हाथ केेला रेलक तऽ हम खूब खैली हमरा केरा बड़ नीक लागे छै अहााँ के केेला कैसे लागेेला अहााँ के पास केरा के पेड़ छै ई ना
नहि हमरा कने तऽ केराके पेड़ नहि छै लेकिन हमरा ने पाकल केरा खाायमे बडड़ड नीक लागैत छै हमरा तऽ दोसर फल फूल जे कहब ने तऽ ओतेक हमरा नहि पसन्द पड़त हम धूुरो कहैब कि चलऽ पेड़पर सँ तोर लिहऽ ख ली य ते हमरा ओते न नी लागै छै हम दौड़ब लेकिन जे अहाँ कहब पाकल केेला खायके बारेमे तऽ हमरा तऽ बड्ड नीक लागैत जे अहाँ कहली ने कि रोज रोज तऽ हम केेला नहि खा सकैत छी एहिसँ केेला खाइमे हमरा बड्ड नीक लागल लेकिन हमरा ने केराके जे मैंगो से केेलरा सेेक बनैत छै ने ओ हमरा ओतेक पसन्द नहि छै अहाँके केरेलाके सेेक पसन्द छै की
कथी कयली अहाँ
अहाँके सेक पसन्द छै केराके अहाँ कहिो पी लैत छी केरा सेक
नहि हम तो कहियो नहि पी ले छी केला के सेक आ न हमरा ते एगो गद के लागले केला के सेक हमरा ते दूधो केेला नीम नीमन न लागेेल हमरा ते खालीए केेला दे ह तऽ हम खूबे अच्छा से खायम लेकिन अगर अहाँ हमरा के दूध केेला दे ह चाहे सेक दे हम तऽ पता चली कि हमरा मुह वहा से उल्टीए हो जाइ अहाँके कैसन लागे सेक
अहाँ एक कहियो पी कऽ देखले छी हेलै ने तऽ अहाँ कैसे कहैत छी कि नहि नीक लागैत छै केला के शेक तनि एक बार पी के देख खामना जे कली तऽ बस सहिे कली हमरा त तै कोनो पसन्द छै ओ नहि की कहै छै किी ई आ कहै छियै दूधके लए कऽ आ उएमे केरा रखि कऽ आ मिक्सीमे पीसि कऽ आ उहे पियै के पड़ल छै लेकिन फायदा तऽ बड करै छै लेकिन हमरा ओते पियै मे नहि पसन्द पड़ैत छै की
अहाँके बात से हमरा याद रहलक एक बार हम सराा तरिका पीले रहली तैा ने मने कि बस तैका सेी मुँहे मे रखली तऽ हमरा उल्टी हो ग जब हमर भाय बनो उहे कयलक मने कि ओ पहिले डेली डेली शाम के ने्ट स केेला रख देबै मे पिस्ता बदाम फेर कथि कहल जाय औरो दूध मतलब कथिी कथिी मिलाबे रहलक आ केला के सेक बनाबे रहलक तऽ ओ हमरा एक दिन देलक पियल तऽ हम पीी तऽ हमरा मुह घे से उलटी आ गेल तब से हम कसम खा लेली कि आज के बाद हम कबो केलक शेक नहि पियब
तऽ अहाँसँ ईे कहैत छी कोनो चीज ने खाइमे बड्ड नीक लागत आ कोनो कोनो चीज तऽ अहाँ मुँह मे रखम देते सही पता चल जाय कि नहि हमरा नहि पसन्द पड़ै छै खाइमे अहाँ कहियौ के ई की बोले छै अमदुर के ओपे प कल अमदुरके काटिके ओमे मिर्चाइ निमक छिटके खा लैत छी हमरा तऽ बड्ड नीक लगैत छै खाायमे
हँ हम तो खैले छी हमर बड़ नीक लाग
आओर सभतैयौ हम अाँके बताबै छी कि एक बार जे हम
हँ आ सब के छै अहाँ अपन कहू जे अहाँ त सब ठीक छै
हँ हमरो सब ठीक छै हम अहाँके एगो रेसिपी बताबैके चाहै छी म सहके रेसिपी अहाँ हमर रेसिपी सुनै लए चाहब एक बेर ने हम मक्कइके खेतमे गेल छलियै ने तऽ वहाँसँ हम बाल तोड़ि कऽ लियै आ फेर ओके पका कऽ फेर ओहिमे निम्बू रख कऽ निमक रखि कऽ आ आ मिला कऽ आ ओकर खायब ने तऽ बड्ड नीक लागत खायायमे चाहे मक्कइके बालकेँ छोड़ा कऽ आ ओकरा पानि पानि की करब पानिसँ धो लहब आ फेर तेल राखि कऽ पियाज राखि कऽ फेरसँ ओकरा भूजि दहब आ जे खायब ने तऽ बड्ड नीक लागत खायमे अहाँके आओर की की पसन्द छै खाायमे अहाँ हमरा बताैयए होत
च
हँ से तऽ सही कहली चावल दालि तऽ सब के पसन्दीद रहै छै
अहाँ से बात करके बड़ नीक लागैत छै अहाँके बहुत अच्छा छै बात कहि ली
हँ हमरो अहाँसँ बात करि कऽ ब्ड़ड नीक लागल हम अहाँसँ फेरो बादमे कहबहु आरामसँ काम हमरा खतम कर जाय तब अहाँसँ हम बात करै छी ठीक छै